हेलो
नमस्कार
हँ
सभ ठीक छै ने आइ हम भारतक त्यौहार पर गप करय चाही काल्हि गाम में एहि विषय पर चर्चा चलि रहल
हँ सब ठीक छै भारतक त्यौहार गाम घरमे बहुत खुशी आ उत्साह मनाओल जाइत छै ई किसान सभ लेल सेहो विशेष महत्व रखैते छै
बिलकुल जखन धानक फसल तैयार होइ छै आ घरमे नया चाउर आबय छै तखन पूरा परिवारक खुशी देखबाक योग्य होइ छै लोकसभ बहुत उत्साहित रहै छथिन
हँ आखिर खेती किसानक मेहनतक परिणाम होइत छै महिनाक परिश्रमिक बाद जखन फस फसल घर आबैत छै तखन त्यौहार जे का माहौल बने जाइत छै
हमरा बचपनक के दिन याद आबे छै भातक त्योहारक दिन घर में विशेष पकवान बनैत छै परिवारक सब सदस्य से एकटाप बेटी के भोजन करैत छलाह
हुआ ई बहुत सुन्दर परम्परा छै त्यौहार केवल भोजन नहि बल्कि परिवार आर स समाज के जोड़बाक अवसर सेहो होइत छै
काल्हि हमर दादाजी कहै छला जे पहिने गामक लोक सब एक दोसरा घर जाय छलाह सब एक दूसराे के शुभकामना दैत छलाह अपना पर बहुत बेसी देख पड़ैत छल
हँ ई ग्रामीण जीवनक विशेषता रहल छै त्यौहारक अव अवसर पर लोकक बीच प्रेम या भाईचारा बढ़ैत छै समाज एकता मजबूत होइ छै
भातक त्यौहार मे नया चावर से बनल भोज जनक विशेष महत्व होइ छै लोक मानै छथि जे ई समृद्ध आ खुशी हाली प्रतीक छै
बिलकुल खेती प्रधान समाज मे फसल त्योहार बहुत महत्वपूर्ण रखे छै ई प्राकृतिक आ मेहनतक समानतक अवसर सेहो होइत छै
कल्ही बच्चासभ सेहो बहुत खुश छलाह ओ सब नया कपड़ा पहिरे छलाह आ पूरा दिन खेल कूद करैत रहयला वातावरण बहुत आनन्दमय छल
हँ बच्चा सबक उत्साह हर त्यौहारक रोनबक बढ़ा दैत छै हुनकर खुशी देखिक पैघ लोक सेहो प्रसन्न जाइत छथि
हमरा लागैत छै जे एहेन त्योहार सब केवल परम्परा नहि बल्कि संस्कृतिक के जीवित रहबाक माध्यम से सेहो छथि एहिसँ नई पीढ़ी अपन जड़ी से जुड़ल रहल छै
सही कहलियै ज हम अपन त्योहार आ परम्परा के याद राखब तखन संस्कृति पहचान सेहो मजबूत बनल रहत
देखू ने एकटा साधारण भात सेहो कतेक पैघ सांस्कृतिक महत्व राखैत छय एकर संग मेहनत खेती परिवार आ समाज सभ जुड़ल छै
बिलकुल सही एहि कारण एहन त्यौहार केवल उत्साह नहि बल्कि जीवन मूल्य सभक स्मरण सेहो करबैत छै
कलही कार्यक्रममे किछु बुजुर्ग लोक पुरान समयक कहानी सेहो सुना रहल छला हुनका बात सुनी के बहुत किछु सिखय लेल भेटल आ बुजुर्ग लोकक अनुभव समाजक धरोहर होइ छै त्यौहार एहन अवसर दैत छियै जतय नइ आ पुरान हमरा लागैत छै जे आइ कालिक व्यस्त जीवनमे एहन त्यौहार सबक महत्व आओर बढ़ि गेल छै एहि बहाने परिवारक सब सदस्य एकटा आम जुटैत छथि
भेल एक सङ्ग समय बितबनि गपशप करब आ खुशी बटनाइ ईसभ त्यौहारक सभसँ सुन्दर पक्ष छै
सच कहू त भातक प्यार केवल भोजनक उत्सव नहि छै ई मेहनत प्रकृतिक परिवार आ एक बाद उत्सव छै
हँ एहि कारण लोक वर्ष भरि एकर प्रतीक्षा करैत छथिन एहन अकर अक्सर जीवन मे खुशी आ उत्साहित भरैत अछि
हु सही बात कहहि लियौ चलू एहि विषय पर आओर गप करब कारण भातक त्यौोहार से जुड़ल बहुत रोचक परम्परा अनुभव एखनो बाकी छै
अवश्य हम हमरा सेहो एहि विषय पर और सुनबाक उत्सुकता छै बताउ हका गावमे भातक त्यौहार दिन कोन विशेषता परम्परा निभाय जाइत छै
हमर गामवमे भातक त्योहार दिन सवेरे सवेरे लोक स्नान कय कय तैयर होइ छथि घरक आगन साफ कयल जाइ छै कतेको घर में रंगोली बनावल जाय छै पूरा वातावरण एकदम पवित्र आ उत्सवमय लगे छै
वाह ई बहुत सुन्दर परम्परा छै जखन पूरा गाम उत्सुकता रंग मे रंगइत छै तखन एकटा अलग दिनक अनु उभव होइत छै आगा की होइत छै
तखन घरक पैग बुजुर्ग भगवान के नया चाउर अर्पि त करै छथि ओ मान छथि जे प्रकृति भगवानक कृपा से फसल प्राप्त भेल छै एहि कारण पहिने धन्यवाद व्यक्त कयल जाय छै
हँ ई बहुत नीक परम्परा छै मेहनतक संग प्राकृतिक यो दान के स्वीकार करब सेहो जरूरी छै एहि से विनम्रता आ कृतता भावना बढ़ैत छै
ओकर बाद घरमे विशे शेष भोजन बनावल जाइ छै नया चावल भात दाल तरकारी आ कतेको पारम्परिक व्यञ्जन तैयार होइ छै परिवारक सभ सदस्यके एक संग बेसीे के भोजन करै छै
सचमे एक संग बेसीके भोजन करबाक आनन्द अलग होइत छै त्यौहारक असली खुशी तखने महसूस होइत छै जखन परिवार एकटाम जुटेत छै
दुपहरक बाद लोग एक दोसर घर जायत लगे छै शुभकामना दे छथि गपशप करै छथि आ एक दोसर कुशल छेम पूछै छथि एहिसँ अपनापन बढ़ैत छै
बिलकुल त्यौहार समाजक लोकके एक दोसर रक नजदीक अनैत छै जतेन मेेल झोल बढ़त ओतेन समाज मजबूत बनत
चौक पर कतेको लोक जमा होइ छथिन कखनो लोक गीत गाबत जायत छै त कखनो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होइ छै बच्चा स लऽ क बुजुर्ग तक सभ भाग लै छथि
वाह ई बहुत सुन्दर बात छै लोकगीत आ सांस्कृतिक कार्यक्रम सब परम्परा जीवित रहैत छै नइ पीढ़ी सेहो अपन संस्कृति के नीकसँ बुझी पबैत छी
हमरा याद छै बचपनमे हमसभ एहि दिनक बहुत प्रतीक्षा करैत छलु नया कपड़ा पहिरब मित्र सब बैठब आस्वादिष्ट भोजन खायब सब किछु बहुत खास लगैत छल
हँ बचपनक त्यौहारक यादसभ हमेशा दिलमे बसलहु रहैत छै समय बदलैत जाइत छै मुदा ओ यादसभ कखनो पूरा नहि होइत छै
सच कहू त भातक त्यौहार केवल एक दिन उत्सव नहि छै किसानक मेहनत परिवारक एकता आ गामक संस्कृतिक जीवनक प्रतीक छै एहि कारण एकर महत्व बहुत पैघ छै
बिलकुल सही कहलियै एहन त्योहार सब हमरा अपन जड़ी संस्कृति आ परम्प परा से जोड़ के रखैत छै एहि कारण एकरा सजो खरब हम सभक जिम्मेदारी छी
हमरा लागैत छै जे भातक त्यौहारक सभसँ पैघ विशेषता ई छै जे कि लोकके मेहनतक मूल्य बुझाबै छै किसान सब पूरा बस परिश्रम करै छथि तखन जा क इ फसल तैयार होइ छै एहि कारण ई उत्सव मेहनतक सम्मान सेहो छै
बिलकुल सही जखन लोक फसल महत्व बुझैत छथिन तखन अर्नक सामान सेहो करैत छथि आर नव बर्बादी नहि करब सेहो एकटा नीक आदत छै
कली कार्यक्रम मे एक बुजुर्ग कहैत छलाह जे पहिने लोक त्यौहारक अवसर पर जरूरतमन्द लोकके सेहो ओ भोजन आ साय ता दैत छलाह एहि से समाज मे सहयोग भावना बढ़ैत छल
हँ ई बहुत सुन्दर परम्परा छै त्यौहारक असली खुशी तखन बढ़ैत छै जखन ओ खुशी दोसर लोक सङ्ग बाँटल जाय एहिसँ समाजमे अपनापन मजबूत होइत छै
हमरा लागैत छै जे नई पीढ़ीके एहि सब परम्परा आ मूल्यके बारेमे मे जरूर बताओल जाय जे युवा सब अपन संस्कृति के बुझै त ई धरोहर आगे बढ़त
हँ बिलकुल संस्कृति केवल किताब में नहि बल्कि लोकक व्यवहार आ परम्परामे जीवित रहैत छै एहि कारण एकरा अगिला पीढ़ी तक पहुँचबइ जरूरी ह छै
सच कहू तऽ भातक त्यौहार खुशी एकता मेहनत अ कृतज्ञता सुन्दर संगम छै एहिही उत्सवमें जीवनक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपल छै ह
बिलकुल सी एहन त्यौहार सब समाज के जोड़ैत छै परिवार के नजदीक अने छै आ संस्कृतिके जीवित रखैत छै एहि कारण एकर महत्व सदिखन बनल रहत
बहुत नीक चर्चा भैल मुदा भातक त्यौहार से जुड़ल कतेको रोचक कथा अनुभव एखनो बकी छै छै अगिला बार कोई पर सेहो ओ विस्तार से गप करब
आवश्य हमरा सेहो बहुत आनन्द भेल एहि विषय पर गप करैत करैत अपन संस्कृति आ परम्परा महत्व पेरसँ याद आबी गेल
हमा किताब पढ़बाक आदत पर गप करय चाही कहली हम एक टा रोचक किताब पढ़ै छललू तखन ई विषय मनमे आयल
किताब विषय बहुत नीक छै आखिर किताब पनुष्यक सभस नीक मित्रक कहलक जाइत छै
हमरा लगैत छै जे किताब केवल जानकारी नहि दै छै बल्कि सोचबाक तरीका से ओ बदली द छै हर किताब किछु नया सिखाबैत छै
हँ आ किताबक सबस पैघ विशेषता ई छै जे लेखक बरसो अनुभव किछु दिनमे पढ़य लेल भेट जाइत छै एहिसँ बहुत समय बचैत छै
कली हममे एकटा इतिहासक किताब पढ़ैत छलू ओहिमे पुरान सभ्यता युद्ध आ महान व्यक्ति जीवन बारेमे रोचक जानकारी चल इतिहास पढ़ला से तक गलती आ उपलब्धि दूनु बुझाइत छै एहिसँ वर्तमान के बेहतर ढंग से समझ संजब होइ छै हमरा लागै छै जे छात्र सबके पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त अन्य किताब से ओ पढ़बाक चाही एहि से ज्ञान दायरा बढ़े छै
बिलकुल सही केवल परीक्षा लेल पढ़नाइ पर्याप्त नाहि छै जीवनाक्षीक लेल सेहो किताब पढ़क जरूरी छै
आइ काल्हि बहुत लोकोग मोबाइल परर समय बितैत छथिन मुदा जे ओहि समय किछु बाग किताब पढ़लिय मे देल जाय नहि बहुत लाभ होयत
हँ किताब मोनके शान्त करत छै आ एकाग्रता बढ़बैत छै नियमित पढ़ाइ एकटा बहुत नीक